हेलो
हेलो हँ की हाल चाल
ठीक छी अहाँ कहियौ अनुपम जी कतऽसँ बाजै छियै
ठीक छियै हम मधुबनी से अहाँ
हां हम सहरसा जिलासँ छी
अच्छा ओ हम मधुबनी से और सब ठीक न
हँ सब ठीक यऽ बहुत गोटा मधुबनी के बेसी लोग जुड़ल य एहिमे न
ह बहुत बहुत आओर सब घर मे सब केओ ठीक के सब छथि
हँ घर मे तऽ सब ठीक यऽ
अच्छा के सब छथि परिवारमे
आ एहिठाम तऽ हम छी एखन हमर सास ससुर यए हम आ हमर बेटी हं एकटा तेरह साल के बेटी यऽ आर अपना तऽ ड्यूटी पड़ रहै छथिन सुबह जाइ छथिन तऽ शाम मे आबै छथिन
अओ हमहूँ सभ सास ससुर हमर ननदि छथिन एगो आओर हमर हस मतलब पति जे छथिन ओ बाहर रहै छथिन एतय नहि रहै छथिन आ हमरो एगो बौआ यए तीन सालके आओर कहियौ
अहाँके विवाह एम्हरे भेल य
हँ हँ हँ विवाह एम्हरे भेल ये राजनगर मे राजनगर हमर सासुर भऽ गेल
आ नैयरा
नहिरा भ गेल बेलाही मधुबनिएमे सभटा आसपास
अच्छा
हँ
और अहाँके
हमहुँ नजदीके मे या नैहरा हमर सुोनवरसा एतयसँ दस दस किलोमीटर
अच्छा अच्छा
हँ तऽ अपना ओते एम् आर मे ड्यूटी करैत छथिन ने
अच्छा
ओ हमरा ह ह्ह नहिरा जाय में गाड़ियो भाड़ा नहि लागैया हुनके संगमे बाइक से गेलौं आ हुनके संगे एलौं
तऽ बढ़ियां या दुनू आदमी जाउ अपन चलि आउ
हँ लेकिन सास ससुर सब रहैले नहि दै छथिन ओत्त पाँचो दिन जे ओ चाभै रैह जाई नै रहय दै छथिन जाए दै छथिन लेकिन भोर जाउ सांझ चलि आबू
हँ हमहू सब तऽ जाइ छी हमस तऽ रहियो गेलहुँं दू चारि दिन ओना हमहूँ सब जलदिए चलि आबै छी कियाकि सास बीमार रहे छ थिन आब एजो भऽ जाइ छै न तऽ ओसभ ओते नहि कऽ पाबै छथिन नहि आबऽ पड़ै छै ओना ठीके छै परिवार छै से तऽ जतऽ रहल ओते बढ़ियां लागल आ नौकरी के वजह से तऽ आइ काल्हि लोकसभ बाहर रहैया जेनाकि हमर हसबेंड के नहि एतऽ रहै छथिन काम के वजह से अपन बाहर रहै छैथ ओ इंजीनियर छथिन हँ हं लेकिन हमसभ अपन रहै छी घरे पर सास ससुरके संगे
हँ तऽ बूढ़ लोक के छोड़ि कऽ अहाँ हेबै हमर छोटकी गोतनी छै ने दिल्ली में पूरा परिवार रहैया त हम एतऽ छियै तऽ ओसभ निश्चिन्त रहै छै टेंशन फ्री छै आ हमरा तऽ नहि छोड़ल जाइ छै हिनका सबके
सही बात छै केना छोड़बै परिवार के लोक केना छोड़ि देतेै
आ नहि आ ओ बूढ़ा छथिन ने हुनका अ चलै छै बहुत दवाई हुनकर हार्ट के भेल छै सर्जरी दू बेर बाय पास तऽ हुनका टाइम टाइम दवाइ दारू खाना पीना टाइम टेबुल चाही ने
हूँ हूं तब तऽ हुनका टाइमपर सभकिछु दिअ पड़ैत हैत कियाकि हार्टके पेशेंट छथिन तऽ ध्यानो राखय पड़ै ह
खास बूढ़ नहि छथिन उ दरोगासँ रिटायर छथिन पाँच छओ साल भेलै रिटायर भेले
अच्छा अच्छा
आ लेकिन तैयो हुनका टेबलेट सब ने छोरा छोरा के हाथ मे देबय पड़े छै तब खाई छथिन कि
हँ हँ आ हार्टके मेन बात छै हार्ट के दिक्कत छनि ने तऽ हुनका तऽ ध्यान राखैया बढ़िआं से ध्यान राख क पड़ैत हेत हुनका
ह लेकिन चले हँ चलै छ थिन बढ़ियां बाइक ताइक सब चलबै छथिन खूब बढ़ियां अपन खेती पथारी रखै छथिन
अच्छा हं दबा उबा खोब पड़ैत हेत
हँ ओ अपनासँ नहि खेथिन
हूं हूं से तऽ भए जाइ छै
आ बूढ़ बच्चा एके रंग होइ छै ने
हँ हँ से तऽ होए जाइ छै एजवला बच्चोके तऽ ओन्ते लोक केयर केलक तेनहिते अपन सास ससुरके सेहो लोक देखलक की करतै सभटाऽ परिवारे तऽ सभकिछ छियै आदमीके परिवारे के लेल सबटा ह ह ह परिवारेके लेल लोक सभटा करैया ने हमरो सा हमरो सास छथिन से हार्टेके पेशेंट छथिन हुनका पेसमेकर लागल छनि तऽ ओ छोड़ि कऽ कतौ जाय वाला नहि छथिन
अच्छा
हँ हमहुँ सब रहलहुँ हुनके मे आ हसबैंड के मतलब बाहर छनि हम जा सकै छी लेकिन हिनका सभके छोड़ि कऽ कतय जइयै और केओ छेबो नहि ने करथिन हमसभ हम अकेले छियै ह
हँ एकेटा पुतौह छीयन
हँ हँ एके टा पुतौह छियनि तऽ कतह छोड़ि कऽ जेबनि नहि जा सकैत छीय ने छोड़ि कऽ ताहि दुआरे हिनके सभ संगे अपन रहै छियनि सभकिछु केलहुँ हिनके सभके
देखियौ ई अपन अपन धर्म लोक
सही बात छै हँ अपने धर्म लोक करैया इएह तऽ चाही परिवार के और की
अहाँके बच्चा ने उएह सिखत
हूं हूं उएह तऽ बाते होइ छै जे अहाँके देखबै उएह अहाँके बच्चा सीखत ताहि दुआरे परिवारके महत्व ओकरा पता रहबाक चाही ने
हँ माँ के कहलहुँ जे त हिनका तऽ दूटा छनि हिनका हमरा लग दिक्कत हेतनि तऽ छोटकी लग चलि जेथिन लेकिन हमरा तऽ एकेटा ने छै हमरा तऽ कहुना राखतै त हमरा वहाय राख ओकरे लग रहनाइ छै त हम फेर अखन गलत करबै त फेर हम हमरो साथ
सही बात छै जे अहाँ के ओ देखथिन सएह सिखथिन ने उएह ताहि दुआरे ने मेन तऽ आगा जेनरेशन जे छै से सीखै छैय न जे अहाँ देखत अहाँके इज्जत करैत अपन सास ससुरके माँ बापके सेवा करैत तऽ ओहो काल्हि भेने करथिन
तऽ आइ से करीब दस बारह साल पहिले हमर सासके ने देवघर गेल किन न तऽ घुटना लंका हड्डी घिसेक गेले रहैन का डेढ़ महीना के रहै प्लास्टर देल रहै बेड रेस्ट रहै डेढ़ महीना के तऽ ओसभ सब चीज करथिन बेडे पर लेट्रिंग तेट्रिंग सबचीज तऽ हुनकर सब चीज हम करियै त हमार बेटा ताहि छोटे रहै त, कहै मम्मी, तुहो एना करवही नहि। तोहर साफ करबो बक जो हमरा किया हे किया कहे छी भगवान के कही ज हमर मम्मी के एन सब न हुए कहयौ
ही ही ही ओ बच्चा ओ किया नहि गेलखिन ओ तऽ अपना बेर कहल खिन जे देखलक से लोक बाजल
हँ, उएह तऽ कहलियै, माँके देखथुन बच्चा के बुईध च कहै मम्मी हमूँ तोहर लेटिंग फेेकबौ कहलीयै भक
तै ने बच्चा जे देख खै छै उएह सीखे छै हुनकर कहे के मतलब जे हमहु तोहर करबौ सेवा सबटा करबौ से बात हं त तै ने बहुत जरूरी छै, तऽ अपने सभसँ सीखै छै ने बच्चा। बच्चा से भऽ जाइ छै ने जे देखलक उहै सिखलक
आ एकटा बेटी अइ अहाँके तेरह साल के बेटी य बहुत माँगल चाँगल बेटी य हमरा
अच्छा
किया त बरकियो सॉस के, दुनू पुतोमे दूटा बेटी रहे। हमरो दुनू गोतनीके पहिने बेटे रहै।
हँ हू
बेटी नहि रहै तऽ कते मांगलियै ओ ज्वालामुखी भगवती छथिन हमरा सबके हुनका स त एकटा बेटी हमरा भेल
ह एक एतेक नीक एतेक नीक य जे एक रति ज मुँह उदास देखत तऽ ओ बुझ जायत जे मम्मी टेंशन में छै कि मम्मी बीमार छैै ओ तुरत ई चीजके बुझि जाइ छै तऽ नहि बेटीसभ होइ छै बेटीसभ बहुत नीक होइ छै आ ठामे बेटा सब के ओते नहि रहे छै के आर जे मम्मी थाकल छै की की छै ओते नहि रहत लेकिन
हँ, ओ सभ ओते जेन सँ आदमी ओते बुझि नहि न पाबै छै। औरत सभके एहि चीजक जादा असर होइ छै।
स्कूलसँ आयत ने, तऽ खोजऽ गेल। खोजऽ-खोजऽ जखन देखलक, तऽ सुतल छल। बुझै छै हमरा कनि इम्हर अथी होइ छै विपीलो भए जाइ छै जो व्रत सब करब तऽ तऽ ओ तुरत तुरत नीमक चीन्नी पानि घोरि कऽ तुरत पहुंच जायत मम्मी हे ई पी ले त मोन ठीक भऽ जेतौ ह।
हँ हमरो एगो बौआ य तीन सालके लेकिन ओ तऽ अखन छोटे यऽ ओतऽ खाली बदमाशीए करैया भाइग गेल उम्हर से उम्हर हँ वहाँ नीक तऽ लगैत छै, सबके एकदम परेशान कऽ कऽ एनहर दादी-बाबा लग। कखनो आयल कखनो हमरा लग पूरा दिन ओ सुतै नहि छै
हँ आँहू के जगेने राखै हेत
हँ हँ एम्हर से एम्हर एम्हर एम्हर आ नै केकरो सुत दै छै जखने बच्चा अपने नै सुतल त केकरो नहि सुत तऽ देलक लेकिन इएह मे हुनका सबके मोन लागै छेन कहै छथिन रह दियौ
नहि हमरो सबके पूरा मोहल्ला मे ने एकोटा छोट बच् चा नै छै से बहुत शौक होइ छै जे छोट बच्चाके कतऽ खेलेतै
अच्छा हमर सभके तऽ इएह ने घरमे लेकिन ब बहुत परेशान करै छै आइ काल्हिके बच्चा एतेक तेज होइ छै पूरा एकदम घर के अथी कऽ के रखने रहै छै आ एक्के बेर ओ सुबह जे उठ। उठै छै से राते मे सुते छै से दिक्कत छै पूरा दिन नहि सुते छै
नहि हमर सबके बच्चामे रहे जे, मतलब भोरसँ लगेने रहियै, इम्हर-उम्हर खेलै सभमे लगेने रहियै। आ दुपहर के जहाँ नहायै धोईये मालिश करिये की खूब नीक से सुतै ता हम बुिझियो जे टोटली काज केय लियै नहा धोवए पूजा पाठ के खाय पीब सब चीज
हँ, तऽ ठीक रहैत छलैय। सुति रहैत छलै तऽ आ। ई सुते छले या आभी किछ मतलब आब पैग भऽ गेले ने तब आब ने सुते छैे आब किछो करै छै तऽ आब ओकरा संगे सभटा काज करु नहाउ अपनो बच्चा सुति रहल तऽ की रहल जल्दी जल्दी लोकसभ सबटा कऽ लेबक लेकिन ई सुतबे नहि करै छै
आ नहि तऽ ई यह ने बाबा दादी सब छै ने तऽ बच्चा सबके कनि देर राखत
हँ से तऽ सेएह से तऽ मम्मीजी देखै छथिन लेकिन हमर पापाजी के तऽ नौकरी छनि टीचर छथिन तऽ ओ चलि जाइ छथिन सुबहे लंच तंच द देलों बनाके तऽ ओ अपन चलि गेले मम्मी जी रहले घर पर तऽ कनी-मनी देख लेत। अगर किछु काज रहल, नहाय-उहाय। केतऽ देख लेलथि कहले जाउ आहाँ हम देख ले छी
ह
और आइ काल् के बच्चा के तऽ फोन में बुझले ये फोन द दियो तऽ बाप रे बाप एकदम उहैमे रहते नहि किछो नहि फोने चाही फोन
चिल्लाबैत रहियौ ओ सुनबो नै करत लागत बहीर भए जाय छै
नहि हँ हँ एकदम एतनी टा से मतलब एते छोट सँ ओकरा सभके फोन केते छै, आ बाहरक खाना केबाप रे! ई पिज्जा तऽ बर्गर तऽ चाउमिन ई सब जे नीक लागै छै ओकरा सबके
हँ लेकिन ई सब चीज नहि देल करियौ
नहि नहि नहि दैत छियै एकदम नहि दैत छियै हम बिल्कुले नहि बहुत जिद्द केलक अगर चारि पाँच दिन तऽ कहियो मैगी दऽ देलहुँ और किछ नहि कियाकि बाहरके खाना सभ ठीक नहि ने होइ छै स्वास्थ्य के लेल
स्कूलमे इम्हर सँ मतलब बन्द कऽ देल गेल, ओ सभ चीज जे बच्चा सभके साफ नहि दियौ।
नहि नहि नहि नहि दै छियै हमहुं नै आ घरक खाना दियौ ने अहाँ बनाकऽ तऽ नहि खायत ओकरा लेल की-की रोटी बनबैत छियै? तऽ न खेलक, तब खिचड़ी बनेलहुँ ओहो कनि-मनी खेलक। तब दलिया बनाउ ओहो ओहोमे तेन तेन नखरा केलक बहुत एकरा सभ के नौटं की रहै छै
हँ हैं बच्चा सभके तऽ होइते छै, ट्यूशन स एत तऽ फरमाइश चलत मम्मी हे ई टीपीन मे बना दिय तऽ हं कतनो अहाँ व्यस्त कियाने छियै जाने ओ चीज बनेबै तऽ आहाँके मानत केतै नहि खेबौ नहि लए जेबौ
हँ हँ बच्चा सबके तऽ होइते छै
हँ, बेटा तऽ हमर नहि रहत। य दिन हमरा लग ‌ ओकरा चौथ से द देलौ हॉस्टल में ‌ सहरसा में आ त तकर बाद ओ बोर्ड एग्जाम देलक तकर बाद पटना मे आई आई टी करय ल चैल गेल आ लेकिन बेटी तऽ सभ दिन से रहलै हमरे लग
अच्छा
ह ई एकलौती बहिन के घरमे सभसँ ज कुर करलौ तऽ हमर सोस कहलक हे ये एकटा तऽ बच्चा यऽ कहैया तऽ अहाँ किछो सुनिते नहि छियै ओकर
इह भऽ जाइ छै हँ हँ इह भए जाइ छै न आ दाइ बाबा के सेहो बेसी रहल तऽ आब जे कहलक से करियौ
हँ
एकटा बच्चा दू लाडू रहै तैमे एते माइंग कऽ लेने छियै तऽ ओकरा तऽ करैए पड़त न
हँ बहुत दूलारु